हँ हेलो नमस् कार मित्र की हाल चाल अछि
नमस्कार सब बढ़िआँ अछि अहाँ सुनाई बहुत दिन बाद भेँट भय रहल छी
हाँ कछो दिन स बहुत व्यस्त बहुत व्यस्त रही मुदा फेर विषय पर आओर स चर्चा करल चाह छी आजकल लगभग सब आाम डिजिटल भुगतान प्रचरण बढ़ित रहल अछि मुदा किछु लोक आबो नगद लेन देनक बेसी भरोसेमंद मानति अछि आखिर दुनू मे कौन सा तरीका बेसी नेक अछि
ई वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि कछु वर्ष पहिने अधिकांश लोक नगद पैसा प्रयोग करत आहाल मुद्दा अब मोबाइल फोन या इंटरनेट उपलब्ध होए बाद डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ल अछि आब छोटी छोटी दोकान से लइ कई टैग व्यवसाय धीरे धीरे ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करब अछि
हं हमरो ई परिवर्तन बहुत स्पष्ट दिखाई पड़त अछि अब चाय पानक दोकने सब्जी बाजार मोटरसाइ किल स्टोर मेडीकल स्टोर आ रिक्सा वला धीरे धीरे मोबाइलिस भुगतान स्वीकार करति छथि यही कारण नगद पैसा रखबक आवश्यक बहुत कम भए गेल अछि
डिजिटल भुगतान सबसे पैघ लाइव ई अछि पे पैसा तुरन्त खर्च खाता से तोरस खाता में पहुँच जाइत अछि छूटा पैसा कऽ समस्या नहीं रहैत अछि आ लेनदेन भू पूरा विवरण से आ सुरक्षित रहैत अछि
बिल्कुल जखन हम बैंक स पैसा निकाली तऽ घूमैत रही तखन हरदम हर डर लगत छल जे कही पैसा हरा न जाय मुद्दा मोबाइलिजम भुगतान करैत छी तऽ ओहि प्रकारे चिन्ता कम रहित अछि
समय कऽ बचत सेहो डिजिटल भुगतान पैघ लाभ अछि बैंको में लम्बा लाइन नै आड रहबक आवश्यकता कम भय गेल अछि घर बैसल बिजली बिल मोबाइल रिचार्ज फीस आर दो दोसक भुगतान एकल जा सकत अछि
हँ सुविधा तऽ बहुत अछी मुदा कतको लोग कहे छथि जे डजिटल भुग तन साइपर ठगी खतरा सेहो बढ़ित गेल अछि जा सावधानी नहीं। तल जाय तब बैंक खाता से पैसा चोरी भए सकेत अछी
ई बात एकदम सही अछि डिजिटल सुविधा जतके बढ़ल अछि ओतकेँ साइबर अपराध सेहो बढ़ल अछि यही कारण क रोस ओ टी पी पासवर्ड व बैंक कऽ गोपनीय जान। करी समझ नहीं कारबाक चाही।
नगद लेन देेन में अऐसन समस्या नहीं होइथ अछी हाथ में पैसा। देलू आ समस्या लेलु। इंटरनेट। मोबाइल व बिजली पर निर्भर रहबक आवश्यक नही पड़ेत अछी।
सही कहलु विशेष कई ग्रामीण। क्षेत्र में जहाँ नेटवर्क समस्या हो। ओ मोबाइलक बैटरीक समाप्त भइ जाए। तखन नगद पैसा बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि।
एकटा बात आरो आजी किछु बुजुर्ग लोग। डिजिटल भुगतान उपयोग करमे। सहज महसूस नहीं करत छति उनके नगद लेनदेन बेसी सरल अ सुरक्षित लगेत अछी।
हूँ कारण। उनुक डिजिटल तकनीकि अनुभव कम रहत अछि। मुद्दा धीरे धीरे जागरूता बढ़ि रहल। अच्छी या बहुत बुजुर्ग लोक। सेहो मोबाइल सँ भुगतान करब सीखी। रहल छथि
तखन कि ई मानल जायत जे भविष्य पूर्ण रूप से डिजीटल भुगतान होइत
हमरा नहि लगैत अछि डिजिटल भुगतानक उपयोग आवश्यक पड़त मुद्दा नगद लेनदेन देनत आवश्यकता पूर्ण रूप सँ समाप्त नहि होयत दुनू के आपन आपन महत्वपूर्ण अछि
सही कहलु हमरा लागैत अछी जे दुनू के लाभ आ सिम के सीमा के विस्तारे बुझल बादे सही निष्कर्ष निकालल जा सके आछी
बिल्कुल अगिला भाग मे इस डिजिटल भुगतान या नगद लेन नगदक लेन देनक सुरक्षा खर्च सुविधा ग्रामीण क्षेत्र मे उपयोग या भविष्य्यक सम्भावनाक विस्तृत तुलना करब
हँ तऽ चल फिर पिछला बेर हम डिजीटल भुगतान व नगद लेन देन दिन के समस सामान्य लाभ हानि पर चर्चा कइल रही अब हम जानल चाहत छी फिर जे सुरक्षा आ भरोसक दृष्टि से दुनूमे कौन तरीका बेसी उपयुक्त मानल जायत
ई बहुत महत्वपूर्ण अस प्रश्न अछि नगद लेनदेन जे पैसक हराय जाय या चोरी भइल जाय ता इहो पैसा पैसा के वापस पाबी सबक सकम बहुत कठिन होइत अछि मुद्दा डिजीटल भुगतान मे जय प समय पर बैंकक के जानकारी देल जाय तैं इ कतेको स्थितिमे उचित कार्रवाई भए सकैत अछि
हँ मुदा डिजिटल माध्यम सेहो साइबर ठगि खा काम अछि आजकल ठग लोक फर्जी फोन कॉल संदेश मे नकली वेबसाइट माध्यम से लोक सभ भके ठकबक प्रयास करैत छथि
बिल्कुल यही कारण प्रत्येक व्यक्तिकें सावधान रहक वाक आवश्यकता अछि अपन ओ टी पी ए टी एम पिन पासवर्ड व बैंक खाता के गोपनीय जानकारी कखनो अनकरोसँ ककरो से साझा नहि करबाक चाही बैंक से एहन जानकारी फोन पर नहि पूछैत अछि
एकटा बात हम देखलहु जे केतको लोग जल्दबाजी मे भुगतान कर करैत समय गलत खाते मे पैसा भेजी देत छथि यही कारण नुकसान होइत अछि।
सही कहलू डिजिटल भुगतान करबा। पहिनी प्राप्त कर्ताक। नामक मोबाइल नंबर बैंक खाता जनकर ध्यानसँ जाचि ले लेब आवश्यक अछि। अब बेर पैसा लगत। खातामे चलि गेल तै ओकर वापस आनबमे समय लगि सकैत अछि
हँ बिल्कूल अब खर्च कऽ विषयमे विचार करी बहुत लोक कहैत छथि जे डिजिटल। भुगतान सँ समय आ यात्रा खर्च बचैत अछि।
ई बात सही अछि घर बसल बिजली बिल गैस बि मोबाइल रिचार्ज स्कूल फीस या दोसर भुगतान। कएल जा सकैत अछि यही कारण बैक या कार्यालय जम जाय मे समय खर्च नै होयत अछि।
मुद्दा किछु हम नेटवर्क कमजोर रहबक कारण। भुगतान सफल नहि होइत अछि एहन स्थिति मे ग्राहक दुकानदार दुनू परेशान भाए जात छथि।
अहाँ विशेष रूपसँ ग्रामीण क्षेत्र मे एहन समस्या देबै देखल जाइत। अछिजे इंटरनेट सेवा बाधित हो ओ मोबाइल बैटरी समाप्त भाई जाइ तखन नगद पैसा बहुत उपयोगी साबित होइत अछि
ह यही कारण केतको लोक आजो किछु नगद पैसा अपन अपन साथ रखेत। अपतकालीन परिस्थितिओ समस्या नहि ह
बिल्कुल हमरा विचारमे डिजिटल भुगतान। अपन जगह पर उपयोगी अछि मुदा बहुत थोड़े बहुत नगद पैसा। राखब सेहो बुद्धिमान अछि दुनूक संतुलित उपयोग करब बेसी सुरिक्षित रहब
वैपारिक सभ लेन लेलऽ कोन तरीका बेसी लाभदायक अछि।
व्यापारीसभ लेलऽ डिजिटल भुगतान से हिसाब किताब। रखब आसान भए जाइत अछि प्रत्येक लेनदेन। देनक रिकॉर्ड सभ्यता तैयार भऽ जाइत अछि। जहा से व्यवशक प्रबन्धना। सुविधा होइत अछि मुदा छोट व्यापार मे नगद भुगतान। सेहो बराबर चलत रहत अछि
बिल्कुल अगला बादमे हम चर्चा करब जे। भविष्य मे डिजिटल भुगतान कौन देश। लइ सकत अछि नगद मे। बदलता, समान सामान्य नागरिक दुनू में सुरक्षा वा समझदारी से उपयोग कोन सक सकेंत छथि तबे लेन नमस्कार फिर भेट अग लब भाग।